हलो हा हलो
हा
हलो दीदी हलो
हा
जय झूलेलाल
हा हलो तहां
हा हा तांखे अचेव ती हा हा मां ठीक आहियां तहां ठीक आहियो मां तांखे च्योमांव मैसेज में मां फोन ती कयांव छोकी माखे़ फोन माखे लॻाएंणीं ही फोन
हलो
पो सुभाणे तहां कजोे सुभ सुभाणे
हा अच्छा, न त वरी मुंजी लिमिट ख़तमु थी वेंदीया, वेंदी न तॾीहिं करे मां चवां पई मां लॻायां ठीक आ न हा ॿुधायो न दीदी ॿुधायो मुंजा ॿ सिर्फ कॉल थिया हिनि मां अंञां मुंजो मुंजा ॿ ई कॉल थिया हिनि मां अंञां स्टार्ट ही कल्ह खां कयो आ दीदी हलो
अच्छा सुभाणे कजो भले तहां।
हूं हूं ठीकु आ, ॿुधायो काथां ता ॻाल्हायो?
ॿियो? ॿियो दा
हलो मां वेठी आहियां दीदी, तहां छा था, काथां ता ॻाल्हायो? वेठी आहियां मां लेट
मलकापुर खां, तहा?
अच्छा, मां अमरावती खां अमरावती खां अमरावती खां।
अच्छा मां तहां सां कल ॻाल्हाय त जो
हा हा।
हलो
कल् कल्ह तहांने ॻाल्हायो आ न मुसां? हा, छा ॻाल्हायो हूंदो हाणें, हिक ई शहर मुं जीअं खंडुवा मुं मुखे चार-पांज काल ता अचनि, रोटी ठाती आ आलूअ जा पराठा पनीर जा पराठा।
ब
किथां?
हा असाने भी दाल
हा हा
चांवर बिीह तरियल कया। ह
हूं -हु- अच्छा। असांजे कीअं आ हो होे, पोयां आवाज़। हा, हा ईंदमि न गुरुद्वारे में मुंहिंजी हिकु मुंहिंजी फ्रेंड ईंदी आहे। मुंहिंजी ॿ टे फ्रेंड ईंदियीूं आहिन। पोयां आवाज़ अचे तोह - - त उहो असांखे चवंदी न हलो हिकु ह हिकु हंधि बार तव्हां बि चकर लॻाइजो।
हम
अज् गुरुद्वारे में थींदी आहे न उहा चवंदा आहिन ॾाढी पुॼाईंदा अला।
अच्छा
हलो। जेकी चईं बजे थींदी आहे अरदास्।
ओ दीदी
उहो चवंदा आहिन। भई उपनता जंहिंज जी इच्छा पूरी थिए थी।
अच्छा अच्छा। न वैसे त मां कॾे न वेंदी आहियां। मांखे हिनन ॻाल्हियुन ते विश्वास। कोन कोई बिॻाल ते हं हलो। हा, मां न वेदी आहियां काढे भी। हा हा हा हा--किलण।
अशा नत कं कंहिंखे कंहिंखे व- के--कंहिंखे वञ
असां निरंकारी आहेयू दीदी।
अज्, मम्मी बि निरंकारी आहे। मुंहिंजी मम्मी बि निरंकारी आहे। आ
अच्छा काथे अथव तव्हान्जी मम्मी?
एॾी ख़ुशी, मुंहिंजे मम्मी
हा ह ह ह ह किलण।
बूसावल
असां भूसावल जा आहियूं न अच्छा अच्छा हा।
मुंहिंजे हवन में गीत वीत बि ॻाईंदी आहे मुहिंजी भाभी।
अच्छा अच्छा असां बि पक्का निरंकाई आहियूं पक्का। हा हा असां भी पक्का।
सु मां सुष सुदीक पुट बि निकतल अथस मुंहिंजी भाभीअ आहे ॻॾ।
अच्छा हा छा। अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़या।
टनिकत - - न न मां ॾाढो ॾाढो अथस मुंहिंजी भाभीअ जो। बठ - -
हा - - अच्छा विश्वास हुदुंस ॾाढो हा न।
पो स समागम ते वेंदा आयो?
हा मां समागम ते हा हा हेॾे महाराष्ट्र समागम ते वेंदी आयां। बट हाणे दिल्ली न वई आयां चङा साल थिया आहिन।
अच्छा अच्छा। मुजी भाभी,
जीअं हाणे महाराष्ट्र समागम थियो हुयो औरंगाबाद में हेॾे पूना।
सात में हा हा
त मां हेॾे वेई आहियां पर हाणे दिल्ली बि हा वई आयां वई आयां। मां वेंदी आहिया महाराष्ट्र समागम ते वेंदा आयूं असां।
जी, जी जी क हेॾी ख़ुशी थी।
हा हा ईअं लॻंदो आ क भई कोई ॼण
लॻाईंदी आ न संगत ते
हा हा अच्छा अच्छा ॾाढो बढ़िया मु त धन निरंकार जी चईंजोन बई भाभीअ खे। हा हा तव्हांजी भा तहांजी भाभी खे धननिरंकार जी तहांजी ममीअ खे धननिरंकार जी। चईंजोन हा हा हा हा हा असां बि निरंकारी आयूं हा हा हा हा।
सुठो लॻो हिते मलकापुर में
सत्संग घर आ न हिकुदमि सेवा मंडल आ हुन से सेवा मंडल ॾेयणु ईंदो आ घर में।
हा आशा। बढ़िया आए बढ़िया आए सुठो आहे न।
पर हिते मंगल आऊं आरतवारु थींदो आ।
अच्छा ट्रे ॾींह थींदो आ न।
अञा आए न भ
असांजो वरी असांजो सुबुह जो बि
सेवामंडल भवन जी एरिया ॻोल्हनि ता पिया मनकापुर में।
ना आहे छा?
पुर में त वॾो आहे न बाक़ी मलका पुर में कान
त स संगत त थिएव ती न मलकापुर में, जी।
ईंदी आ न, सेवा मंडल आ न हुन में छा संगत ती त ॻोल्हनि था।
अच्छा संगत त वैसे त थी सघंदी आ न भई अॻरि असां कॾीं मलकापुर अचूं था त मतिलबु संगत थी सघंदी आ न।
हूंदी आ न संगत त।
हा संगत चालू तव आर्तवार
अच्छा आरतवार मंगल हा हा खोड़ शहरनि में ईअं आए न। कॾीं कॾीं हा कॾीं कॾीं सत्संग थींदो आ।
प्रापर हूंदो। हा उह
हूं हूं, असांजो वरी अरो हिते सुबुह बि थींदी आ संगत अमरावती में शाम में बि थींदी आ ॿ टेम में थींदी आ।
अच्छा अच्छा, मां अमरावती पर में आई।
हा छा? कोई हूंदव न अमरावती में मिटु माइटु हा हलो
आई आहियां आई आहियां, हिकु चक्कर।
अच्छा हा छा? चवां थी कुझु हूंदव रिश्तो घर हूंंदव न अमरावती में?
त रिश्तेदार अथव छा केरु अमरातीअ में काथे केर?
कृष्णा नगर में। ई सरनेम तवन कृष्णान घर में ख़ुशि
अच्छा कृष्णवानी हूंदा हं। पली अच्छा
पुल जे अंदिर।
ऐं ऐं
हा
पहली पुल न हूंदीआ, पहली गली हूंदी उहा।
जी जी
हा हा
असां हाणे अटेली पुल चवंदा आहियूंस आटो वारे खे। हम्म
हा छा?
ॿियो?
अच्छा बढ़िया बढ़िया, तव्हां ॿुधायो?
हा हा मूंखे बि तव्हां सां ॻाल्हाए सुठो लॻो। हा हा बढ़िया बढ़िया।
कजो सुभाणे फोन भले तव्हां।
तव्हांजी छा हा हा मां कंदमि इनये लाइ।
मिटनि जी मूंखे पहिरं मिंटनि जी कॉलिंग तव।
न ॾहनि मिंटनि जी छा? मां त ॾह मिंट ती ॻाल्हायां सभिनि सां।
कट करणी तव फोन, ॿारहनि मिनंट जी तव मूंखे जयपुर जी आंटीअ जी फोन आई, दीदी फोन कट चेन न ॿारहनि मिंटनि खां पो पाणई कट
न न ईअं कुझु कान्हे चवनि ता ॾह मिंट भई ॾह मिनंट में हा हा लिमिट कान्हे, लिमिट भई लिमिट ॿारहें ताईं आ, ॿारह मिंट बाक़ी ॾह मिंट ॻालाए सघो ता त्वां।
ईयंं जी जी
हा हा ईअं कुझु कान्हेव ॿारहं मिंट न कुझु हा हा ॿुधायो हा।
हा हा हा अच्छा तव डेली रूट कहिंमल उथ
सुबुह जो साढी अठ नव ईअं थी वेंदा आहिनि।
हलो। हा हा इहो ई आहे न टाइम। उथण, राति जो देरि ती थी वञे।
हा साढी अठ नवें ताईं उथी वेंदी आहियां मां नवें ताईं।
चालिहो चालू थियो आ हिन बार अमरो अमरावती में चालीयो चालू थियो आ।
न थियो आ, न थियो आ, न थियो आ।
अच्छा, भूसावल में। त हाणे परींअ खां।
अच्छा, अच्छा, भुसावल में त फ्री
हूं पो ता वेंदा आहियो भूसावल न? हा अचे थो न अचे थो।
जंहिं महिल मुंहिंजा त वेंदा हुआस चालीहे ते।
अच्छा अच्छा।
जी जी मलकापुर में सावरा आहिन। हूं।
हा हा हा ॿुधायव न मलकापुर सावरा आहे। हूं, तां ॿुधायो।
तव्हां ॿुधायो न पंहिंजो ॿुधायो शादीअ खे घणा साल थिया थव?
खे मिलायो
मस, मुखे त भई ॿ थी वेंदा आहिनि ॾेढ ॿ मुम हा त मुखे ॿुधायो अॼ।
अच्छा मोबाइल हा ॿुधायोमांव।
हूं।
मतलब बि तव्हां फ्री थियो त भले फोन कजो।
हा हा तव्हां छा नाले सां थव? न हा तव्हांजो अच्छा अच्छा हा हा।
निशा बजाज।
हूं।
वाट्सएप।
अच्छा अच्छा हा। हा हा।
जी।
बढ़िया बढ़िया हूं हूं। हा हा हा।
ॾींदा अन